हेलो
कि हाल समाचार
ठीक छै आहाँ अपन कहियौ
हमहुँ उठलहुँ हें कनिक देर पहिले
हमहुँ अखने उठलहुँ हेँ तुरत
अच्छा अहूं अच्छा अहूँ लेटेसँ उठै छियै
हँ हँ जखन नींद खुल जाय है
जखन नींद खुइल जाय तखने उठै छियै तऽ माँ नै खिसियाइ छथिन
नै मम्मी तऽ नै कथु कहै छै सुनि लै छै बात कहियो कालकऽ
कहियो काल कऽ अच्छा और सब बाजू अच्छा
ओय में मतलब गेल कुछ डैमेज प्रोडक्ट रहै
फेर ओकरा हम वापस कऽ देलियै
हेलो
हेलो
की खराबी निकललै ओय मे
कपड़ा कनि फाई फाटि गेल रहै
अफ फाइट गेल रहै अच्छा फाटल कपड़ा द देलक की
हँ हँ
होय छै कुछ ऑल नहि कोनो सामान कोनो खराब वला आ फेर ओकरा ऑप्शन होइ छै ओहिमे वापस करै के से ओय पे करवय या फेर होइत छै बदला बदला लैत छै लोक ओहिने मे दोसर रंग दोसर साइज के सेहो होइ छै
तऽ कोन ऐप सँ मँगेने रहियै
हम मिन्त्रा सँ मांगेने रहीयै
हम मिन्त्रा सँ मांगेने रहीये अच्छा मिन्त्रा के तऽ सुनै छियै बड्ड नीक होइ छै तऽ ओकर एहन किए भेलै
भऽ जाइ छै क निकलि जाइ छै कखनो काल क खराब चीज सब
तऽ की सोचलियै ओकरा बद द लेबै या फेर ओ करबै पैसा ओकर वापस लेबै
ओकरा आब वापस कऽ देबै पैसा वापस आबि जेतै ओकर खराब चीज लऽ कऽ कोन फायदा
हँ सही रहत फेर उहे पाइसँ दोसर कुछ ख ल लेब
हँ साइज के गड़बड़ी रहितै तऽ ओकरा बदलि देैतियै तऽ दोसर साइज आबि जतै लेकिन एत खराब छै चीजे खराब छै
चीजे खराब छै हँ हँ ठीक रहत तऽ ओय जे पाइ वापस देत एकाउंटमे तऽ ओहिसँ फेर दोसर चीज लऽ लेब
हँ वेएहे सोचलिया हमु
कलिी तऽ की मँगेने रहौं
टीशर्ट मँगेने रहियै
म नहि रै अच्छा हँ ठीक रहै छै गर्मी मे पहिन ला टीशर्टे
हँ आब गर्मी मे लोठ फूल कपड़ा केना पहिरब एते जादे गरमी छै
गर्मीसँ
अहाँ कूछ मँंगबै छी कि नै ऑनलाइन
क उै हँ मँगबै छी हम तऽ जादातर ऑनलाइने मँगबैत छी कियकि हमरा ओते फुरर्सते नहि होइयए कि हम जाकऽ दुकान पे ओतेक जादा आ ठीक बुझाइए ऑनलाइन रहैत छै एकटा ओकर फिक्स दाम रहैत छै एतय छै तऽ एतबेए य ओहिमे तऽ अहाँ नहि मोलभाव कऽ सकै छियै तऽ हम ओतहिएसँ जेम नीक लागल हम कऽ लै छीयै ऑर्डर आओर अपन साइज किया आबि जाइ छै नै आबै छै तऽ से जे कहलहुँ अहाँके कि बदला लै छीय आ फेर पैसा आबि जाइए एटाउंट मे तऽ सएह हम कऽ लै छियै।
बढ़िआँ चीज छै टाइम बचा दै छै अ।
टाइम बचाबै छयै से आओर इहो नहि सोचय पड़ैत छै ने कि की पहिन कऽ जाउ बाहर। मोन अलसा जाइ छै तऽ लोक जाइतो नै छै। से नै होइ छै अपन घरपर बैसल रहू जखन टाइम भेटल कनिको पाँच मिनट दस मिनट ओहिमे जा कऽ पसन्द कऽ लिय जे नि नीक लागल घरेमे सजाबैवला कतेक सामान होइत छै सजावटी चीज ओ हमरा ओसभ चीजके शौक यए तऽ हम ओसभ देखैत रहै छी।
दोकान पर जाउ ओकरासँ निकलबा दियौ दस गो सामान नहि पसन्द आयल फेर आहू के बेकार लागत अऽ दोकानो वालला के जे
आ ओ खिसिया जाइ छै अलगेसँ ओ खिसिया जाइत छै ने।
हँ होत होते छै आब ओ सभटा कपड़ा निकालि देलकै अहाँके नहि पसन्द आयल ओकरो मोन कनी
ओकरो मोन कनि अथी भऽ जाइ छै अहाँ ओकरा फेर मोनमे होइत छै कि अगर एतेक सामान निकलवा देलकैँ आब तऽ लेबे करत कुछ। लेकिन अ अह सभटा ग्राहक एक सनके नहि होइत छै नहि सोचैत छै ने ओते।
हम ओतहिएसँ लै छियै ऑनलाइने लै छियै मम्मी लऽ साड़ीसभ। ओना हमर मम्मी छै ज्यादातर सूट पहिनै छै फेर कु कुर्ती पहिनै छै। सूट सलवारसभ तऽ लेकिन कहियो कहियो पहिने छै जेना मधुश्रावणी भेल फेर बरसाइत पाबनि भेल। भेल एहि सभमे आ छठि भेल एहि सभमे पहिरै छै साड़ियए पहिरै छै। जेना दुर्गा पूजामे खूँछ भोरेके रहैएऽ नऽ।
हँ अभि समय
तऽ ओहिमे ओहिमे साड़िये पहिने छै ओहिमे।
बहुत फायदो छै ऑनलाइन शॉपिंग करैके तऽ कुछ नुकसानो छै।
हँ हर सिक्का कऽ दू पहलू होइ छै।
हँ ऑर्डर केल के बाद टाइम लगा देलक गाँव घरमे तऽ ओर दस दिन तक वेट करू ओहिके बाद जाकऽ आत अहाँके समान ई सब कनी दिक्कत बला बात छै। आओर सब तऽ ठीके छै।
हँ कखनु कखनु दऽ दै छैियै खराब सामान होतऽ। फिन ओहो की करतै जैन बुझकय नहि दैत हेतै हमरा लागैए गलतीसँ ओकरा ओहिमे पैक करबा जाइत हाइत
हँ ओतऽ नीक जकाँ ध्यान नहि दैत हेतै जे खराब छै की की
तऽ आओर सभ बाजू। दोकान जाकऽ कहिया लेने रहियै लास्ट टाइम।
हमरा तऽ भऽ गेल एक साल दोकानसँ लेला।
दुकान स लेला। हम बिसरि गेल छी कि हम कहिया लेने रहि जाय का दुकान मऽ यादे नहि य हमरो। हमरा लगे सभ आब धीरे धीरे ई ऑनलाइनेके तरफ बढ़ैत जा रहल यऽ।
हँ ऐय बीचमे एगो
एहि बीच मे एगो टी शर्ट पसंद आएल रहे ओकरा ऑर्डर केलिये तऽ खराब निकेल गेल
दोसर पसन्दे नहि आबि रहल हइ हमरा तऽ हम कहलिए जाए दिौ आब छोड़ि दै छी।
एक बेर दुकान जााक देख सकै छियै ओ छोट मोट जे दकानदार भेल ओकरो कनि फायदा भऽ जाइ छै तऽ ओहोमे जाकऽ देख सकै छियै
हमरा दोकानक
हमरा दोकान अकेले जाय केँ खरीदे मे निक नहि लगे हम परेशान तऽ अहाँ केँ कोइ संगी नहि यए जे अहाँ केँ साथे जैत हम अपना पप्पा पप्पा साथे चैल जाइ छिय
गाँवमे रहनू तऽ पापा साथे गेलहुँ नहि तऽ बाहर रहनू तऽ दोस्त सब केँ साथे
सब केँ साथ ह सेहो अहाँकेँ पप्पोकेँ तऽ फुर्सत नहि होइत हैत ओहो तऽ पढ़ाबैत छथिन अहाँ केँ ट्यूशनसभ तऽ हुनको जखन फुुरसत होइत हैत तखने आहाँ केँ लऽ कऽ जाइत हेथिन
हँ रैव कऽ लऽ जाय छी हम
ओहोमे अहाँ केँ ज्यादा झँझटै यऽ अहाँ ओतय गाँव सऽ आउ गाँव सऽ आबि कऽ फेर मधुबनी पहुँचू ओ तऽ जा कऽ देखू कोन दुकान नीक छै नहि छै दस जगह डिरियाओ तब जा कऽ भेटै छै
नयो नयो दोकान से तऽ हमे ऐतैहिए से लऽ ले छियै गाँव में छै दोकान एगो
अच्छ गाँव में आब खुल गेलियै कपड़ा केँ
हँ हँ ओकरे से हम मतलब शुरुआते से ले छियै उएह दोकान मे अच्छा खास तै जानै छै हमरा
सही है तब तऽ सही यऽ
जान पहचान केँ दोकानवला रहल न तऽ नीक रहै छै जे कपड़ाभ खरीदैमे बुझैत रहल अहाँ केहन कपड़ा मतलब कोन चीज पहिरै छी
सूती पहिरै छियै कि नहि
आ ओतय तऽ कमो कऽ दै छै कनि दाम अंजान दोकानमे जइयौ तऽ फेर लुटि लेत अहाँ केँ
हँ सेहो छै ओकरा पूछल छै कि अहाँकेँ कोन केहन घरसँ छी कि और फेर कतेक अहाँ खर्च कऽ सकै छियै कोन कपड़ा पे तऽ अहाँ केँ ओ ओहने तरह केँ समान दिखायत
हँ ओ पूरा जानै छै मतलब शुरुआते से हमर बाबे ओ दोकानसँ खरीदैत आबि रहल छथिन एखन तखनसभ खरीदै छियै
हँ तऽ आगेवला जे हेतै पीढ़ी सेहो ओ तहिएसँ लेत
जरूरी नै छै आब आइ काइल केँ जनरेसन
आइ काइल केँ जेनरेशन केँ तऽ बुझिते छियै हँ हँ सहि कहलिये ऊपर सँ ऑनलाइन ऑनलाइन केँ तरफ ज्यादा बढ़ि गेलैए लोक
हँ ई ते छै ऑनलाइन पर आइ काइल ज्यादे फोकस भ रहल छै
ओना टाइमो बचै छै हमरा तऽ सही लागैएा ऑनलाइने अहाँकेँ की सोच यऽ एहिपर
ऑनलाइनो ठीके छै खराब नहि कहि सकैत छी ऑनलाइन केँ
ठीक छै मतलब हर सेह बाते छै फायदो छै ओहिमे नुकसानो छै हमरा तऽ इ दुआर नीक लागैए किआकि ओ टाइम बचा दैत छै
टाइम बचाबी दुआरे ठीके छै एक तरह कऽ तऽ मुँह कान धोबे आ फेर खेबै हेलो कहै छलहुँ कि ओ छै मुँह कान धोके धऽ कऽ खाना खा कऽ फेर की करै छियै भरि दिन
पढ़ै लऽ बेै
पढ़ै लए बेटेय छैये कनि देर अच्छा पढ़ै छियै
हू
क बहुत जरूरी भऽ गेले हँ से तऽ छैहे आ माँ की कऽ रहल छथिन अहाँकेँ
खाना बना रहल छै
बना रहल छै ओसभ तऽ भोरे उठैत हथिन
हँ पाँच छओ
ह पाँच छओ बजे तक उठ जाइ छै गाँव मे भिनसर बहुत जल्दी हो जाइ छै
हमरो आइ
हमरो आई नीन्द खुइज गेल रहै पाँच बजेमे पाँचे बजे उठनु तऽ देखनु की मम्मी उठल छै हमर फोन नहि रहए चार्ज तऽ हम चार्जमे लगा देलियै फेर सऽ सुइत गेलू
अच्छा अच्छा ठीके छै इहो फेर खिसियाइत हेथि पप्पा अहाँके कि फेर उठल रहय फेर सुति गेल
न आय काल्हि जल्दी तनि उठि जाइ छै पहिले सुति जाइ छलियै नओ दस बजे तक सुतल रहै छलियै तऽ बात सुनि लै छलियै भेरि दिन सुतल रहै छैऽ काम धन्धा नहि रहै छै
तक जागे हयब नऽ रायतो मऽ जागैत हयब ताहि दुआरे भोरोमे लेटेसँ उठैत हैब जगै छलियै जादे देर तक आब नीन्द आबऽ लगै छै तऽ साढ़े एगारह बारह बजे
नहि
अच्छा
खाने खाकऽ उठै छियै हमसभ साढ़े दस एगारह बाजि जेतै जाइत छै खाने खाइत खाइत
अच्छा गाँव सय
टी भी चलैत रहल हँ मम्मी टी भी देखैत रहल तऽ ओकर सीरियल खतम भेल तबे जा कऽ हमर रूम खाली होइ छै
मम्मी सबके की कहू हुनका सबके सीरियल सब सऽ अते सङ्ग रहै छै नऽ पहिले तऽ जखन ओ लागल रहै लॉकडाउन ल भ गेल रहै तऽ हर घरे घरे रामायण तऽ महाभारत सब एक दिससँ मतलब आओरो परिवारके इन्सान सब दोसर दोसर टोलाके एक जगह जकरा पास टी वी रहै छलै ओ आब कऽ एक जगह देखैत रहै छलैय टी भी
लॉकडाउन मऽ तऽ हमहुँ बहुत देखलहुँं रामायण
हँ हमहूँ देखलहुँ उएहे समय हमहूँ देखलहुँ फेर थारी पीटनाइ भेलै इसभ हमहूँसभ कयने छियै इसभ चीज याद आबैत छै ओ दिनसँ बड़के नहि छियै ईसभ काम हम